हेलो
नमस्कार मित्र
नमस्कार नमस्कार सब ठीक छै न
सब ठीक छै न सब ठीक छै
आय हम रोजगार विषय पर चर्चा करै चाहै छी क्याकि ई विषय परतेक युवा परिवारक अ समाजिक भविष्य
केतेक किताब छै
बिलकुल सही कहलय है रोजगार केवल आय अर्ज क माध्यम नहीं बल्कि सम्मान आत्मनिर्भर त आ सामजिक स्थिरता आधार सेहो होइत छै
बिलकुल सच कहु त आयु के समय में बहुत रास युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करला बादो उपयुक्त रोजगारक खोज मे संघर्ष करि रहल छथिन
हँ बढ़ैत जनसंख्या सीमित अवसर आ बदले त आर्थिक परिस्थिति यही चुनौती के ओऔरा जटिल बना रहल अछि
बिलकुल भर लागै छैत जे रोजगारक समस्या केवल नौकरी कमी नै बल्की कौशल आवश्यक बीच अन्तर सेहो छै
सही कहलियै बहुत बेर उद्योग सबके कुशल कर्मचारी नै भटैत अछि आ दोसर देश युवा रोजगारक खोज मे भटकैत रहैत छथी
कलिया मे एक रिपोर्ट पढ़ि लियौ जाहि मे कहल गेल छल जे भविष्य मे डिजिटल कौशलक माँग बहुत तेजी से बढ़त
बिलकुल तकनीक कृत्रिम बुद्धिमता डेटा विश्लेषण आ डिजिटल सेवा के क्षेत्र मे नव अवसर लगातार पैदा कर कर रहल अछि
सच कहू त आब केवल डिग्री पर्याप्त नही रहि गेल छी बल्कि व्यवहारिक कौशल सेवा आवश्यक भए गेल छै
हँ रोजगार बाजार अब एहन व्यक्ति के प्राथमिकता दैत छै जे समस्या समाधान अ नोचारक क्षमता रखैत त अछि
हमरा लगे छै जे स्व रोजगार सेहो रोजगारक एक महत्वपूर्ण विकल्प बनि रहय रहल अछि।
बिलकुल-बिलकुल। बहुत युवा आब अपन व्यवसाय ऑनलाइन सेवा आ स्टार्टप शुरू करब अन्य लोक सब लेल सेहो रोजगार उत्पन्न करि रहल छथि।
बिलकुल सही कहिलियौ। कल्हि हम एक युवाक कहानी पढ़लियौ जे छोट स्तर से व्यवसाय शुरू कर कतेको लोक के रोजगार प्रदान करे लागल
ई प्रेरणादायक उदाहरण छै दृढ़, निश्चय, मेहनत आ सही योजना से बहुत किछो सम्भव सकैत अछि।
बिल्कुल सच कहु तो ग्रामीण क्षेत्र मे रोजगारक अवसर बढ़ानीय सेहो बहुत आवश्यक अछि।
सही बात जे गाम मे उ उधोग ओ प्रशिक्षण केन्द्र आ डिजिटल सुविधा बढ़त पलायन कम सकैत छै।
हमरा लगैत छै जे शिक्षा व्यवस्था के सेहो रोजगार उन्मुख बनावल जायबाक आवश्यकता छै।
हां विद्यार्थी सबके केवल ए सिद्धानतिक ज्ञान नहि बल्कि व्यवहारिक प्रशिक्षण सेहो देल जायबाक चाही।
कल्हि हम एक विचार पढ़लियौ रोजगार केवल जीवन यापन साधन नहि बल्कि सपनाक उड़ान लेल पंख हो।
ई बहोत ए सुन्दर विचार छै, रोजगार व्यक्ति के आत्मविश्वास आ स्वतन्त्रता प्रदान करैत छै।
बिलकुल सच कहु तो बेरोजगारी केवल आर्थिक नहि बल्कि मानसिक तनावक कारण सेहो बनी सकैत छी।
बिलकुल एहि कारण समाज आ सरकार दोनो के रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देबाक आवश्यकता अछि।
हमरा विश्वास छै जे नव तकनीक उद्यमिता गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा भविष्य मे रोजगारक नव द्वार खोलत।
हां आ युवा जे निरन्तर सिखबाक मानसिकता बनाब रखथि ते बदलत समय मे सफल सकैत छथि।
सही कहलियै रोजगार केवल आयक स्रोत नहि बल्कि व्यक्ति, परिवार आ राष्ट्रक प्रगतिक मजबूत आदर्श ले होय छै।
बिलकुल रोजगारक महत्त्व केवल व्यक उम्म व्यक्ति धरि सीमित नहि रहैत छै, बल्कि एकर प्रभाव पूरा परिवार आ समाज पर पड़ैत छै।
बिलकुल जखन एक व्यक्ति के स्थिर रोजगार भेटैत छै तखन ओकर परिवारक आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होय लागैत छै।
सही कहलियै रोजगार व्यक्ति के आत्मनिर्भर बनाबैत छै। आ ओकर आत्मविश्वास मे सेहो वृद्ध करैत छै।
सच कहु तो बेरोजगारीक कारण बहोत रास युवा मानसिक तनाव आ निराशा के सामना करैत अछि।
बिलकुल एहि कारण रोजगारक अवसर बढ़ानय कोनो भी राष्ट्र प्रथमिक जिम्मेदारी होएत छै।
हमरा लगैत छै जे आब ए दुनिया बहोत तेजी से बदलि रहल छै आ रोजगारक स्वरूप सेहो बदलि रहल
जे पहिने जतय परम्परागत नौकरीके महत्व अधिक छल आब डिजिटल क्षेत्रमे सेहो अनगिनत अवसर उपलब्ध अ रहल अछि।
कल्हि हम पैलियो जे बहोत लोग घर बैसल ऑनलाइन काज करके निक आय अर्जित करि रहल छै।
सही बात हय, इंटरनेट और तकनीकी रोजगारक दुनिया के पूरी तरह बदली देने अछि।
सच कहु तो कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो ईडिटिंग आ प्रोग्रामिंग जेका क्षेत्र तेजी से लोकप्रिय भए रहल छै।
बिल्कुल जे युवा समयक संग नव कौशल सिखैत छथि हुनके लेल अवसरक कमी नहि रहैत छै।
बिल्कुल हमरा लगैत छै। जे केवल नौकरी खोजनाइ पर्याप्त नहि बल्कि स्वयं के योग्य बनाने सेहो आवश्यक छै।
हां कियाकि प्रतिस्पर्धक एहि युग से मे कौशल ज्ञान‌ आ अनुभव बहुत महत्वपूर्ण रखैत छै।
कल्हि हम एक सफल उद्यमिक कहानी पढ़लियो जे बेरोजगारी से संघर्ष करैत-करैत अपन कम्पनी अस स्थापित केलक।
ई समय तै छै जे कठिन परिस्थिति सेहो सफल दिशा बढ़बाक प्रेरणा बनि सकैत छै।
हां बिल्कुल सही कहलियौ। अ कल्हि हम एक विचार पढ़लियौ अवसर हमेशा तैयार व्यक्ति के पहचाने छै।
बिल्कुल हमरा लागैत छै जे सरकार निजी क्षेत्र आ शैक्षणिक संस्था सबके मिली के रोजगारक बढ़बाक दिशा मे काज करबाक चाही।
बिल्कुल सामूहिक प्रयास से युवा सब लेल बेहतर अवसर तैयार कैल जा सकैत छै।
बिल्कुल ई बहुत प्रेरणादायक विचार छै। तैयारी आ मेहनत सफलता दिशाक सबसे मजबूत कदम होएत छै।
रोजगारक केवल पैसा कमाबा के माध्यम नहि बल्कि समाज मे योगदान देबा क सेहो
हां प्रत्येक कार्य चाहे छोट हो या पैघ समाजक विकासमे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत छै।
बिल्कुल सही कहलियौ हमरा विश्वास छै जे युवा सकारात्मक सोच निरन्तर सिखबाक। इच्छा आ मेहनतक भावना राखती तऽ रोजगारक बहोत अवसर प्राप्त कैर सकैत छथि।
सही कहलिए रोजगार जीवनक स्थिरता सम्मान आत्मनिर्भरता आ राष्ट्रक प्रगतिक आधार होएत छै। आ एहि दिश मे निरन्तर प्रयास सफलता तक आवश्यक पहुँचबैत छै।
सही कहलिए हमरा लागै छै जे रोजगारक क्षेत्र मे सफल होयबाक लेल केवल ज्ञान नहि बल्कि धैर्य या निरन्तर प्रयास सेहो बहोत आवश्यक छै।
बिल्कुल बहुत लोग पहिल असफलता देखी के हिम्मत हारि जाएत छथि मुदा सफल लोग बार-बार प्रयास करैत रहैत छथि।
सच कहू तै आय के समय मे प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ि गेल छै। जहि कारण युवा सबके अपन तैयारी और मजबूत करबाक आवश्यकता छै।
सही कहलियै जे व्यक्ति निरन्तर ए सिखैत रहैत छै ओ बदलैत समयक क संग समैक स्वयं के अनुकूल बना लैत छै।
बिल्कुल-बिल्कुल, कलि हम एक सफल व्यवसायिक साक्षात्कार सुनि रहल छलउ ओ कैहि रहल छला जे सफलता रातो-रात नहिं आवैत छै।
हाँ, प्रत्येक उपलब्धि के पाछा मेहनतक संघर्ष आ धैर्यक लम्बा यात्रा छिपल रहैत छै।
हमरा लगैत छै जे युवा सब के केवल नौकरी खोजबाक बजाय अबसर खोजबाक मानसिकता विकसित करवाक चाई।
बिलकुल, अफसर बहोत उं-बेर समस्या केर भितर छिपल रहैत छै, बस ओकर पहचानबा के दृष्टि होयबाक चाही।
सच कओ तऽ गामक बहोत-रास युबा प्रतिवाशाली छति। मुदा सही मार्गदर्शक अभाव में पछरि रहल छति।
सइ बात जे हुनका असमय में परशिछन आ, जानकारी भेटै, ओ बहुत पैघ उपलब्धि हासिल सकैत छथि।
कलिये अम कअलियौ जे कौशल-बिकास कार्यक्रम से हजारो युवा के रोजगार भेटल।
ई बओत सकारात्मक संकेत छै कौशल-आधारित शिक्षा भविष्य सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बनि रहल अछि।
बिल्कुल, हमरा लागैत छै जे कम्प्यूटर अंग्रेजी आ डिजिटल तकनीकक ज्ञान सेहो आब आवश्यक भए गेल अछि।
हां, क्यूंकि अधिकांश अधुनिक रोजगार में तकनीकी ज्ञानक मांग लगातार बढ़ैत तऽ जा रहल अछि।
सच कओ तऽ बहोत लोक केवल डिग्री प्राप्त करबाक बाद पढ़नै छोड़ि दैत छति।
मुदा सिखबाक परिक्रिया जीवन भर चलैत आ रहबाक चाई। कि दुनियाक लगातार बदलैत रहत छै।
कलियै अम एक बिचार पढ़लियै जे अहाँ सिखनै बन्द कय देब तऽ बढ़नाइ सेहो बन्द भय जायत।
ई बओत प्रेरणादायक बिचार छै। ज्ञान आ कौशल व्यक्ती के सदैखन आगाँ बढ़बैत छै।
हमरा लगैत छै जे रोजगार केवल ब्यक्तिगत सफलता नै बल्कि देशक आर्थिक विकास सेहो जुड़ल जै छै।
बिलकुल, जतेक बेसी लोक उत्पादक कार्य में जुडे़त ओतेके राष्ट्रक प्रगति तीव्र होयत।
हँ, बिलकुल सही गेलियौ अहाँ, हम ऽप विचार सुइन लियौ। काजक मूल्य ओकर आकार से नै, बल्कि ओकर प्रभाव से तय होइ-होइत छै।
बिल्कुल, अवसरक प्रतीक्षा करबाक बजाय स्वयं के अवसरक योग बनायन सपलता दिसक सबस महत्वपूर्ण कदम अछि।
हँ, हमरा लगै छै युवा के समय महत्व सेहो बुझबाक चाही।
बिल्कुल। रोजगारक चर्चा करैत समय एक महत्वपूर्ण बात ई- ई सेहो छै जे परत्येक ब्यक्ति के अपन रुचि आ क्षमता अनुसार क्षेत्र चुनबाक परयास करवाक चाही।
हूं। डॉक्टर, शिक्षक, किसान, इंजीनियर, ब्यबशाय सब अपन-अपन क्षेत्र में समाजक विकास में योगदान दैत छति।
सायकल ये केवल बेतन देखि के क्षेत्र चुननाइ हमेशा साइ निर्णय नहिं होइत छै।
रोजगारक केबल आजीविकता साधन नइ बल्कि सपनाक साकार करबाक माध्यम छै आ निरन्तर मेहनत सीख आ आत्मविश्वास से प्रत्येक युवा अपन लक्ष्य अवश्य प्राप्त कैर सकत अछि।
हां एहन स्थिति मे सफलता प्राप्त करनाय कठिन जाएत छै।
बिलकुल। रोजगारक चर्चा करै समय एक महत्वपूर्ण बात ई सेहो अछि जे प्रत्येक व्यक्ति के अपन रुचि अ क्षमता अनुसार क्षेत्र चुनबाक प्रयास करबाक चाही।
ई दर्शाबैत छै जे सच्ची सफलता ओहि क्षेत्र मे भेटैत छै जे जते मन से काज कयल जाय।
कल्हि हम एक इंजीनियर के कहानी पढ़लियो जे बाद मे अपन रुचिक कारण शिक्षक बनि गेला।
हमरा लागैत छै जे रोजगार केवल धन कमाबै के साधन नहि बल्कि समाज मे योगदान देबाक अवसर सेहो छै।
बिलकुल डॉक्टर, शिक्षक, किसान, इंजीनियर, व्यवसाय सब अपन-अपन क्षेत्र मे समाजक विकास मे योगदान दैत छथि।
सच कहु तऽ कोनो काज छोट या पैघ नै होएत छै।
सही बात प्रत्येक ईमानदार का सम्मानक योग होय छै आ समाजक लेल उपयोगी होय छै।
बिलकुल ई बहुत प्रेरणादायक विचार छै, मेहनत से कयल गेल प्रत्येक कार्य महत्वपूर्ण होएत छै।
हां बिल्कुल सही कहलियौ। आ हमरा लागै छै जे युवा सबके समयक महत्व सेहो बुझबाक चाही।
बिलकुल क्यूंकि समयक सही उपयोग सफलता देशक सबसे पैघ निवेश मानल जाएत अछि।
सच कहु तो बहोत लोग अवसरक प्रतीक्षा करैत-करैत समय गवा दैत छथि।